भेण जय झूलेलाल
झूलेलाल भाउ कीअं ठीकु आईं?
हा सभु महिर आहे दातार जी
हा भाव भाव ॿियो छा पियो कयो तव्हां?
बस ऐं आरामु करण जो टाइम थी वियो,
अच्छा भाउ माखे न तव्हां मां हिकिड़ो कमु हुयो
हा ॿुधायो ॿुधायो
त अमलाई में ह
हा जी जी जी
त अमलाईअ में हूअं छा कंदा आहियो हुते?
हुते असां ठेकेदारीअ जो कमु कंदा आहियूं भेण
अच्छा हे खेतीअ ॿारी जो तव न?
न न
हो चय मूंखे मूंखे पासे वारीअ ॿुधायो हुईं चई खेती ॿारी जो तन कमु
खेेती बाड़ी हा कई त हुई हिकु दफ़ो अउ हाणे बि थोडी घणी कंदा आहियूं मिर्च लॻाईंदा आहियूं टमाटा लॻाईंदा आहियूं हा अऊ थोडी घणी ठेकेदारी बि कंदा आहियूं
अच्छा त भा मां उहो ई मूंखे पुछणो हुयो की न कीअं इहो कम कार में आहे थोरो? अच्छा
हा कमु त भेण बढ़िया तव
अच्छा
हा हिनमें लागत बि घटि आ अऊं हा थोड़ो मौसम जो रहिंदो आ लेकिन दिक़त एॾी न ईंदी आ
अच्छा अच्छा त भाउ माखे इहो ई कमु कराइणो हुयो थोॾो मुंहिंजा मान चवनि पिया ॿार ऐं सभु ॼणा
हमम
असां बि खेती ॿारी में कयूं अॼुकल ॾिसो था
हा हिन में त ख़ैर हे थिये खेती ॿारी जे कम में फ़ाइदा त चङा आहिनि न जीअं हिनमें तव्हांजो गोरमेंट जी तरफ़ खां बि असांखे चङा फ़ाइदा मिलंदा आहिनि
अच्छा अच्छा हा
वीमो बि थींदो आहे असांजे खेतनि जो कोई अगरि हा कोई अगरि ख़राबी थींदी आहे या कीड़ो या कोई मौसम जी उह थींदी आहे त असांखे गोरमेंट द्वारा हिनजो मिलंदो आहे वीमो मिलंदो आहे हा-हा हा-हा
त भा तव्हांजी ज़मीन त पोइ त ॾाढी वॾी हूंदव
हा ट्रे एकड़ आहे भेण
अच्छा
हा हा पपीते जा बि वण लॻल आहिनि
अच्छा
त उहे बि बढ़िया हलंदा आहिनि अमरूद बि लॻल आहिनि
अच्छा ऐं कंहिं जामुन जे बारे में बि मुखे ॿुधायो हो।
हा आहिनि चारि खनि वण जामुन जा बि लॻल आहिनि हिन दफ़े त ॾाढा फरिया आहिनि।
अच्छा भा-भा पो तव्हां इहो सॼो छा पोइ प न हूंदव बाज़ार में
हा बढ़िया फ़ाइदो मिलियो आहे हिन दफ़े जामुन मां ॾाढो बढ़िया फरियो आहे ऐं अघ बि बढ़िया बढ़िया मिलया आहिनि।
अच्छा भाउ पोइ तव्हां असांजी थोरी सी मददु कयो। करे छॾिजो भाउ खणी
हा बिल्कुल भेण ज़रूरु कंदासीं तव्हां पुटु खे मोक्लियो त मां हुनखे सभु ॿुधाईंदोमांसि। कीअं कीअं छा-छा करिणो आहे
पुट खे मोकिलींदमि मां चवंदीमांसि त इहो भाउ तव्हांजी मददु कंदो। त भाउ उहा ज़मीन पोइ मुखे केतरी वॾी वठणी पवंदी?
हाणे तव्हां ॾिसो ज़मीन त आहे तव्हां नंढी ज़मीन खां बि कमु शुरू करे था सघो। हाणे हरु बरु ईअं वॾी बि हिकदम वठण बि ठीकु न आहे पहरियों नंढी ज़मीन सां कयो शुरू पोइ पंहिंजो वधाईंदा वञो।
हा भाउ ज़मीनूं त घणे में मिलंदी हुते इहो त असांखे कुझु पतो ई न आहे। कु
न ज़मीनूं त बढ़िया आहिनि ज़मीननि में कोई अघ बि एॾा वॾा न आहिनि छाकाणु त अमलाई ऐॾो वॾो न आहे। शहर ज़मीन जी कोई दिक़त हुजे
अच्छा अच्छा त तव्हांजो कोई सुञातलु हुजे त पोइ तव्हां असांखे ज़मीन वग़ैरह वठी ॾियो हा भाउ केश त हाणे हा हा भाउ
तवां बेटे खे भेजोसि मां हुनखे ज़मीन बि ॾेखारे छॾंदोमांसि ऐं हिन कम जे बारे में बि सभु ॿुधाईंदोमनि जेकी सेवा असां करे सघंदासीं ज़रूरु अखियुनि।
हा-हा भा तव्हांजी ॾाढी महिरबानी जो कोई एॾो करे थो तव्हांजी ॾाढी वॾी वॾी महिरबानी। त भाउ ज़मीन कहिड़ी क़ीमत में ईंदी हूअं
हे मञी करे हलो हिन टाइम हिते लॻभॻि
चारि सौ रुपिया वर्ग फुट जे हिसाब सां मिले थी
अच्छा असांखे त वरी एॾो ईंदो ई न आहे। मूंखे त हाणे गणित त ईंदी न आहे त तव्हां थोरो ॿुधायो पंजाह हज़ार में थी वेंदी ज़मीन
न न भेण हिन खां पैसो त वॾो लॻंदव
अच्छा
क कर ज़मीन घटि में घटि मञी करे हलो वीह लखे जे आस पास ईंदव
ज़मीन लॻंदी, अरे वरी तहिं खां पो व हिन खेती बारी में बि केतिरो खपंदो भाउ
ऐं हिन खां पोइ अ पंजे सते लखे में कमु शुरू थी वञे
अच्छा सम्झो पंजवीह टीह लख त खपनि ई खपनि
हा पहिरियों त नंढियूं नंढियूं, हा ॿिया कम कबा जीअं टमाटा आहिनि या, थोड़ो घणो हे लॻाइणो पवंदो जीअं हीअ छा आहे की फसलियूं जल्दी अची वेंदियूं आहिनि। हा भाॼी त बाक़ी हो जेके हो वण लॻाइबा उहे त पोइ ॿिनि सालनि खां पोइ फल ॾींदा आहिनि। जीअं अमरूद लॻायो या सिंॻियुनि जा वणु लॻायो सिंॻियुनि जा वण बि ॾाढा फ़ाइदे वारा हूंदा आहिनि
भाउ सिंॻियुनि बि वणनि में निकिरंदियूं आहिनि छा?
अरे सिंॻियूं, त ॾाढो बढ़िया खाधो बि आ हिनमें, प्रोटीन जी मात्रा बि ऐं विटामिन जी भी ॾाढी बढ़ी।
अच्छा भा असांखे त वरी असां ससिंॻियुनि जा गुल ॿुधिया हुयास
न न हा गुल सिंॻियूं हे असां सिंॻियूं बम्बई भेजंदा आहियूं।
अच्छा तव्हांजी बम्बई यानी की तव्हांजो
वॾा व वॾो अघु मिलंदो आहे बंबई
अच्छा अच्छा ॾाढो सुठो ॾाढो बढ़िया भा पो त हा तव्हांजो त ॾाढो वॾे स्केल ते कमु आहे भाउ हाली असां सोचूं था थोरो नंढे सां ई चालू कयूं।
हा नंढे सांाईं तव्हां चालू कयो।
हा।
पो वधंदो हली वेंदव, पंहिंजे पाण जीअं जीअं बेटनि खे बढ़िया लॻंदो तीअं तीअं वधाइनि
हा अॼुकल्ह ॾिसो था ॿारनि खे पढ़ाईअ में आहे न, त तॾहिं सोचां थी की न कुझु कराए ॾियानि
हा बढ़िया न बढ़िया तव पर आहे थोरो मज़बूत रखिणो पवंदो आ पाण खे बाक़ी उहो त सभिनी कमनि में पाण खे मज़बूत त रखणो ई पवंदो आ
हा हा हा भा हा उहो ई सोचां पई सोचां पई जेके भाउ थोरा सस्ते में लॻनि त उहे उहे तव्हां मूंखे फसलियूं ॿुधाए छॾिजो जीअं टमाटा चओ था
हा टमाटा आहिनि भिंडी आहिनि
हा भिडियूं आहिनि चाहे धाणा मिर्च आहिनि
हा, इहे पहिरियो नंढा नंढा कम कबा ऐं पोइ वरी उअ हे वॾा वॾा वण बि लॻाए छॾिबा त हो पोइ हिकु ॿिनि साल में वॾो थी करे त पोइ फल ॾींदो
हा हा हा भा भा पोइ हिन में टाइम केतिरो लॻंदो आ वॾो थियण करण में
तव्हांजो भींंडियूं वांङण त हे त निकिरी ईंदव तव्हांखे चालीह ॾींहं में तव्हांखे पैसो मिलण लॻा
अच्छा चालीह ॾींहं में, ॾाढो बढ़िया पोइ त भाउ ॾाढो
बाक़ी जेको सिॻियुनि पेड़ सो आ यां जामुन आ इन में वरी पोइ टाइम लॻंदो आ। हा जीअं पपी तो आ पपीतो नवे महीने में फल ॾींदो आहे। हा अऊं सिॻियूं तव्हांजूं ॿिनि सालनि में फल ॾिदियूं इन
अच्छा, हलो ठीकु आहे भा मां हाणे वरी उहे ॿार अचनि।
जी-जी
ॿुधायांनि थी की भाउ जो अथनि खेत हेॾे अमलाईअ साइड।
हा हा हा-हा अचनि घुमनि ॾिसनि।
हा हा
बढ़िया लॻेन पोइ हथ विझनि,
हा हा हा भा उहोई पोइ मां हेॾे मोकिले छॾंदीमान त थोरो ॾिसंदा कंदा त थोरो सम ॼाणंदा बि ईअं त वरी समझण में ईंदन ई न ॿारनि खे
हं हं सही आ
हाणे ॿियाकि ॿिया आलू बसर बि थींदा आहिनि छा भा
आलू बसर त हिते, थींदा त आहिनि।
अच्छा
पर उहे थोड़ा ॾुखिया हूंदा आहिनि।
अच्छा, त हलो ठीकु आ हा तव्हांखे
पहिरियों त पंज, टे चारि भाॼियूं कबियूं। पो वरी हा
हा हा भा, पोइ ठीकु आ जेको जेको तव्हां ॿुधायो अथव जीअं टमाटा थी विया। सिॻियूं थी वयूं अऊं धाणा मिर्च थी विया।
हा
इनमें ॾिसऊं था।
ठीक ठीक
ॿियो भाउ, ॿार वग़ैरह सभु मज़
सभ मेहर आहे सभ मेहर, तव्हां सब ठीकु?
हा, भाभी ठीक आ न भाउ?
हा सभ बढ़िया सभ बढ़िया।
ठीकु आ भाउ।
जी जी जय जय जय झूलेलाल भेण जय झूलेलाल।